हेलो हँ की हाल छै
हँ हाल समचार ठीक छी अहाँ कहियौ अपन
हमहु ठीक छै सुति क उठलहु अहं कि
हँ सुति क उठलु है दस पन्द्रह मिनट पहिेले
हँ अहाके मुँह के आवाज बुझायइय भकुआयल छी
ह, ह भस
लेट भऽ गेल रहै नहि एखन कुछ नहि केलहु हेँ
अच्छा।
ह आओर बौआ सभ स्कूल चलि गेल
हँ बउआ सब गेल स्कूल
ओ
आओर अहाँकेँ जायके अहाँकेँ जाय कहैत छी बन्द आय
नहि जेबै कनी देर मऽ दस बजे
अच्छा त फेर नहेबै नश्ता करबै तहने ना।
हँ नहेबै सोनेबै नास्ता पानी करबै।
हथ ईछ साादनी ह
हुं
केहन हे अता के मौसम
एखन। काल्हि बारिश नहि भेल हे तहिना बारिश डेली होइत रहे आइ कनी धूप उगल खूब
चलो ठीक ह त ह त मौसम सही ह
हँ आइ धु धूप आयल तगड़ा
तगर नो कहल
आओर वहाँ सबके समाचार ठीक अय
हँ हँ भोरे भोरे बात भेलल ठीक छै हाल समाचार हँ बहिनो ठीक छै
हँ अहाँ सब कहियौ की कहलियै
गाव गेललियै कि नहि कहियो
नहि एखन नहि गेलियै लेकिन आब सोचै छीय आब जेबै। बीस बाइस तारीखके
हँ
बे तारीख जेबै।
ऑनलाइन मे
ह
तब खाना बनबै छी
नहि भोजन तऽ बनते दुपरिया मे एखन ब नस्ता रोटी
ह
हँ तऽ उएह अथी हैय कनि देै गाँमे तऽ एखन रोपनी चलै छै
हँ हँ अखन रोपनी चलै
अहाँ सभ कहै की ने खेतर
खेत बाड़ी तऽ छैख ओहि पर काम नहि करै छै
अच्छ ने एखना क टाइम छै ने तऽ कहै छै रग्नी चरत हो छै क
हँ हमरो के देखने रहहि पूरा सब पूरा धान तान लगेने छै
आम फरल छला।
आम ने आब तऽ सब ज फ फड़ल रह आब सब झड़ गेल हेतै सब खतम कनि मनी भऽ कनी मनी भेल आ ह
नहि सही रह छै ने खाव धब अगर भऽ गेल अपन मे रहल तऽ ठीक।
हँ आओर अहाँ सबके कहिया गाँंव आबऽ कऽ य
ओ मोन तऽ बढ़
ओ
समझते छियै।
हँ हँ से तऽ छय
ती गतै नहि जेे नहि ह प्रकार
हँ हँ से तऽ छैहै
नहि च अखन तऽ ई छै कि एहन जरूरी नहि छै कार ओकै छै हो गेलैस।
हं हं
दुगो छै ने त दू गो छोर क रिक्श नहि ल स्काई छी ने दु दु गो बच्चाके अति छा अ खान बाजी द सु इच छा
तृषा के एखन परीक्षो हेतै ने अगला साल
हँ युती ह त बुझा
हँ, अच्छा
तै दुआरे
हू हूू
पढ़ायो लिखायो जरुरि छैय ने दस मिनिक्स करा द छै कनया त इहै छै
हँ पढ़ाइ लिखाइ तऽ जरूरी छै
ह
प्रियंश कतऽ या प्रियंश गेल स्कूल
ह, स्कूल के
ओ अरे प्रियंश के ओ वाला काम देने रहिय ने
आँ हँ हँ पैन के एनाहि दिक्कत हयत सबदिन
ओ अच्छा
आ कथि कहैयछल प्रियांश के काज देने रह
पियंस के जे काम देने रहिय ने पियांस कामे नहि करै छै
आ
हू हमरा फोन कऽ कहने रह कि दे देने के लिए न किसी आऔर के रहले दऽ देब लए
अच्छा नय तऽ राइतोमे केयने रहै
नहि ओ ठीकसँ नहि कऽ रहल छौ तीने डॉर डॉलर पूुरबे केलियै ओरा
अच्छा अहाँ अथी देखबैए से
हँ हमूँ काल्हि चेक केलियै नहि कऽ रहल छी उ छोड़ि दैत छी सभ कऽ
अच्छा पुछ क रातो ने हमरा बैसेने रहियै तऽ ई मतलब इंग्लिश वला पूरा केने रहै इंगलिश वला आ अथी हिन्दी वाला रहै मतलब हम रहियै बैस ले। त केने रहे त आठ पॉइंट किछ देखबैत रहे
आठ पॉइन्ट
हँ आठम आहाँ के अबैत छी तऽ अथी कऽ देब मह कहल देखातते छे से आठ हो गय
हम कहल छियै कहे टीने बतबैत रहै
अच्छा ठीक छै अ आर केना बात हत आब एखन त मौसाजी ड्युटी चल जेथिन हम ओकरा दिनमे फाइनली पूछ लै छियै की बात छै नेछ सीरियसी पूछि कऽ ओर ओकर बादमे ने आठ बजे आब क करिह फोन साढ़े आठ बजे
अच्छा
ठीक छै फाइनली ओकारा सँ बतेयेबी करै छै कि नहि करै छै भाइ नय करते तहन फर फालतू मे अथी कै ले करते
नहि को काल्हि हमरा हम चेक थोड़े उएह सब चेक कऽ के हमरा कहलक से ई वला आई डी पे नही हो रहा ह सर जल्दी जल्दी करबाबै ल हमरा भेल की से कहीँ पियास से बोर भऽ जाइत हेतै बजैत बहैत
ई रात कऽ हम ओकरा जबरदस्ती कऽ दै छियै ने मतलब बास जे छै ई छै ने टाइम नहि रहै छै जेना फोन घरमे दिनमे रहितै ने
से तऽ हमरो पता है एगो फो फोन अरे एगो फोन ल ले ने एगो ओर दूगो ओर काम अबे छै ओहिमे बहुत पैसा कमा सकै छी
आ
उएह के चक्करमे एखन फोन करेके नहि बारह तेरह हजार से कम केतइ
नहि से त छै
हं
ई एम आई पर एहि ले कहे छै ने एकटा और काम आबि रहल छै बहुत बढ़ियां
फोने वला हम हम क सकै छियै पर्सनली
नहि नहि बढ़ियाँ से करते ह टाइपिंग उपिंग क के करे छै ओहि मे और पैसा मिलतै
अच्छा
हँ ओहिमें जादा पैसा मिलते ते प्रियंस के हम देैतिये
अच्छा हे आ एकर फाइनल पूछि लै छियै ठीक छै तहन ओकरा प्यार से समझाबे छै करे करबे त आ हमर पर्सनल घर वला फोन मे होते ने ओ मे होइते ने छलौ
हाल वला मे नहि साइट न खुले छै
टाइपिंग बला क छै तऽ दृशो कसो कि छै ने
हँ तृषा क सकै छै उएह ओ काम दुनू क सकैए हम तो है कोइो बजा वला जेना बजा वला
हँ
ईस कहहि जैसे कि जैसे कि बोर्र नहि होइ
हँ ठीक छै ठीक अच्छा मिलकेऽ दुनू कऽ सकैत छै त ई त ई बात त कहितौ ने हमरा पहिले हमरा ओने की खाली प्रियंसके हवा छै तऽ प्रियंशे कऽ सकैत छै
नहि नहि एहन कोनो बात है छै हमरा भेल हमरा भेल कि से दुनू करत हे तै आधा आधा
नहि सभटा प्रियांश एखन करै छै तृषा किछ नहि करे छै कियाकि ओकरा हम न न कर दै छिय जेना हमरा क बइल क केओ कऽ लेतै तऽ मतलब कही अ एत आवास
नहि नहि एहन कोनो बात नहि बस खाली ओहि बीच मे कुछ बाजय के नहि छै शान्ती मे करो के छै
अच्छा हँ तऽ ठीक छै तऽ आइ सके हम तीसो के आधा घण्टा फसाद होइ ह सिखऽके
अरे दुनू जतन त एक बेर फोन करियो टास्क पूरा नहि देखै छै बुझल न
अच्छा त हम अहाँके ने फोन क के साढ़े तीन बजे के बाद प्रियांश से घर चार बजे हमरा फोन सँ बात भ जायत आर बाकी हँ पुछ लिह की करै छै कियाकि हमरा हिसाब स रैत मे के ने रहै त अहाँ आठ पोइंट दे खैने रहै
अच्छा एहिमे एहिमे हम लोगीन तीने देखबे त तीने कुछ
अच्छा नहि त कोनो नहि अबै छै त हम फाइनली पूईछ लै छियै
कियाकि बात ई छै ने कि करबो करतै पचास डॉलर नहि पुरलै त फेर मेहनत बर्बाद भजेटए छैहि दुआरे कनि जल्दी जल्दी करत कि झ हर
हँ खा त ठीक छै मतलब भैया अबे छै ने त हम पूछे छिये फाइनली की करबै तहन त तृषा क सिखा दी तृषो करते काम त दुनू मिल क
हँ ई की कहे छै आइ बुझा काम नै हेते आइ बुझा साइट मेंटेनेंस मे गेल छै हम फोन क कहि देबो जब अते त
ह पर हमरा इएह लगलै कि जे काम जे छै न से फिनिश छै
ह
सुन न हँ बात करयत लेकिन पर्सनल ए पर नहि बात क सकैत छी एहन कोनो बात नहि त ओ नम्बर पर बात करत तू कर ठीक छै अथी के बारेमे
चलू और सब बढ़िया ऐ ने
हँ हँ ठीक छै
ठि खाना पीना हँ खाना पीना बनाउ खाउ पी
ठीक
ह
ठीक छै ‌ पर्सनली पर एक बेर फोन कर
ठीक ठीक
ठीक रखै छी